हो
हाॅं सखी।
की हाल चाल, हमे तऽ नीक छियै जेना अहाँके कॉल करै छियै तो अहाॅं बड देरी से कॉल उठायलौं, की बात
अ नै हम तऽ पहलीये रिंग मे उठा लेलौं।
ना हमे लागल की बड देरी से रिंग हो रहल छै जेना ऊ हाबे ना करै छीयै अहाँ
नै हो सकै छै कि अहाँ के लागल होेते लेकिन हम तऽ उठेलहु तऽ पहिले रिंग में उठा लेलहुँ अच्छा कोनो बात नहि आब एहन शिकायत के मौका हम अहाँके नहि देब। हाॅं अहाँके बड लम्बा इंतजार करय के पड़े छै ने।
हँ अहाँ नी कह और कहू की हाल चाल छै, बाल गोपाल सब नीक छथिन न?
हाॅं सब बाल बच्चा सब नीके छैन अ अभी दूटा स्कूल मे छथिन आ एक टा सुतल छै।
जेना हमरा आरके तऽ आज दुनो आ बेटी छै घरे आ अलगे माथा पगलाईत छै। हीनकर सबके पीछे अरे बड बदमाशी करै छथिन।
उसब बच्चा के होबे करे छै ओहन कोनो दिक्कत नहि छै आब देखियौ बच्चा सब छै तऽ अभिये ने बच पना करतै फेर बादमे जे पैघ भए जेतै तऽ अहाँ हम अहाँ करि सकै छियै। ओना ओहो नहि करि सकै छथिन तऽ ओकरा लेल कोनो बात नै छै इहो ई
लेकिन मन तनिका चिड़चिड़ हो जाइ छै घरो के काज हो जाइ छै
हाँ से तऽ बात छैहै कि तामस बढ़ैय लेकिन की करबै देखियौ तमसाइ से कोनो काज नहि होइत छै ओकरा बुझे पड़ै छै हमी सब गेल रहियौं जे घरमे तऽ अभी गर्मी छुट्टी में तऽ जाने छियै सब बच्चा सब एकजुटान भेल छलैया तो ननदो- - के बाल बच्चा छलथिन हमरो बाल बच्चा सब छले या तऽ तीनटा जे छै छोट छोट हमर दूगो छोटकी आ उन ननदो के जे छोट का बेटा छथिन से आ से बुझे छिय सबटा छै पांचे साल के अ ई में अन्दरे मे आ हमर जे छै छोट कि ऊ तऽ आओ साले भरके छै से ऊ सब भाय बहन जे चीकरै से हमर छोटकी बेटी एहन चिकरै के लागे के कोनो पैघ बच्चा छै।
बताउ त
करके खेले आ ई कहे कहलखिन की चुप कराउ जा क ओ सब क हम कहलीय किया चुप करैबे इहे सब तऽ दिन छै कि आदमी जाइ छै नानी दादी घरमे तऽ ई सब याद रहै छै। की हम गेलों तऽ हम भाय बहन के साथ खेले छियै फिर ई सब दिन कत न कत भेट तइ अब दुनूठाम आदमी कब मिलत नहि मिलत आ अभी काज पड़ो छै सब आयल छथिन तऽ नीक लागै छै बड़ सब बड़के - - हँ बड़ सब बड़ के संगत में रहे छै छोट सब अपन खेल कूद करे छै अहाँ के नै ने तंग करैया तऽ अहाँ अपन चुप सङ्गे बैसू आ हमसभ ऊ बच्चा सबके खेले दिय
सही कहलहु सही कहलहु सखी जेना देखू ना हमर बड़ सभके तऽ पैघ सभके तऽ बड्ड काम होबे छै आ जेना बातो करे के बहुत टॉपिक होवे छै गप करेके भी आ बाल बुतरू के कोन टॉपि मिलै छै, ओ आर सबके तऽ खेलैके छै जेना लड़ै के छै। आ चिकरै के छै।
तब आ नहि देखियौ हमरा नीक लागै छै, सच में हम कहै छि, हमरा लागै छै कि देखियौ। जब बच्चा सब पैघ हेतै, तब कहबै ने हमसभ भी कि देखियौ नानी घर। आ ई वही सब जे बैसतै संगमें तऽ की बात करत। एहि सब बात न करत कि हम सब। जब आबै छलहुँ तऽ हमसभब सङ्गे खेलै छलियै, कूदै छलियै, ई गप्प करै छलहुँ, ओ गप्प करै छलहुॅ। भाय-बहिन के कतेक रंग के बा गप्प होबै छै। हमरा बड्ड नीक ल हँ। याद बना कऽ रखबाक चाही जिन्दगी में, देखियौ किछ नहि छै, लेकिन याद। जे रहै छै, नीक याद जे रहै छै आदमी के से बना क रखेके चाही।
तऽ। यही सब त याद रहै छै, जेना बुढ़ापा तक साथ दैय छै, जेना हमरा आर के बीच जन। आ छोट छलयै। तऽ नानी घर जायके सभ याद मोन अभियो पड़ै छै ने। कि केना बस में बेसे-बेसे माइ संगे जाय छियै। नानी घर त मामा हमरा आर के की-की कीन के ला देलनो। जेना हमरा अर एक। एकटा बड़ मामा छलथिन, ओ हमरा आर के खूब दुलार। करल छलथिन, ओ हमे जाइ, जाइ छलियो ने तऽ हमरा आरके रोज साँझ। के बेला में बादाम ला के देै छलथिन खायके, भूजल बादाम। तऽ हमने हुनकर नामे रखि देलियौं स्नेक। में हँ स्नैक्स में। तऽ हमने हमे हुनकर नामे रख देले छलियै बदाम मामू। जेना अभियो सभ कहके हँसै छथिन। कि आरके बदाम मामू मोन पड़े छै अभियो, हम कहलियै हँ केना ने पड़। तैं, आब मामु नहि रहलथिन हँ।
ह नहि हम सबके भी छलै। हमर त घर छलैए एतै। लेकिन नानी घर तऽ कमे जाइ छलहुँ, लेकिन हमसभ जाइ छलियै दादी घर। बुझलौं हँ तऽ हमसब। हाँ, एक बेर जे हमसब गेल रहौ बस से तऽ जानै छियै बस के जे। जे सबसँ पहिला सीट जे रहैत छै तऽ ओकरा में नहि रहै छै खिड़की बनल। तऽ ओकरा में हम, हम एकटा रुपैआ पएले रहौ से एतेक खुशी। खुशी हमरा भेल, एतेक खुशी हमरा भेल जे बुझ। झियौ नहि, आ बदाम के खोइया जे फेेकल रहै ओकरे में हमरा उ पाय भेटल।
आ, लागल कि जेना खजाना भेटा गेल अहाँके।
काहेकि देखियौ पहिलेके बच्चा सबके पैसा नहि ने भेटै छलैये, सब समान। हमर मम्मी आ पापा के छलैये नियम। कि देखियौ जे अहाँके खाय के छै से कहियौ, लेकिन अहाँके पैसा नहि देत हाथ में। आ हमर पापा केना दै छलखिन कि। ए जब हमसब कनी पैघ भेलिये, मतलब चौथा- पँचमा क्लास। में जब हम गेलहुँ तऽ हमर पापा। की करै छलथिन कि पोस्ट ऑफिस में खाता हुनकर छलैयै, ठीक छै। तऽ ओ फॉर्म ला क हमसभके दे दै छलथिन आ कहै छलथिन कि एकरा भर। ठीक छैय नाम, एकाउंट नंबर डेट सब दे दै छलियैए। आ भरवा के आ हमर घरे के पाछु मे छलैया पोस्ट ऑफिस।
अच्छा।
ठीक छैय आ पाइ दे देै छलथिन आ कहै छलखिन की गिन तऽ गिने छलियै कयटा नोट छैय की छैय ओकरामे त सब डिटेल भरयके
भरयके पड़ै छैय, हँ पचास के कय गो नोट छैय। हँ पचास के कए गो नोट छैय दस
आ कए गो सिक्का छैय, कए गो ई नोट छैय, से सब हँ। तऽ ओ पूरा विस्तारक रूप से भरयके छलैये तऽ। की करै छलखिन कि ओ हम सभके नोट दे दै छलथिन। कि तू गिन आ गिन लै छलियै फेर सिक्का देै छलखिन। कि सिक्का को गिन आ गिन कऽ आ तखन हम सभके कहै छलथिन कि आब एकरा मे भर दे। भरै छलियै, फिर कहै छलथिन कि जोड़ के लिख। आ जोड़ के लिखै छलियै। फिर ओकरा शब्द मे लिख क आ तब पापा साइन कर देल छलखिन। आ कहै छलथिन कि जो अब जमा कऽ के आउ।
बताउ हऽ ने तऽ ई भी बड नीक काज क करेलथिन अहाँके पापा, जेना देखु तऽ अहाँके जाग रूप बनेलखिन, बतेलखिन की केना
हँ जानै छियै। हम तऽ मैट्रिकके एग्जाम जे देलहुँ। से हम अपने जाके एकाउंट खोलवा लेलियै। पापा के पतो नहि रहलै कि हम एकाउंट खोलेलहुँ हेँ। बुझलहु आ ईसभ केकर देने छलैये हमर पापा के। आ मम्मी की करै छलथिन कि ओ जैसे बेसन उसन लाबैके छैय। तऽ ओ जान बुझ के हमरा बड़का नोट दै छलथिन, तीनो बहिन मे से। तीनो बहिनक कऽ दै छलखिन कि जो आ तब ओतऽ से जब आबे छलियै तऽ हुनका तऽ पता रहै कि हँ ओ के केतना मे भेटतै नै भेटतै आ तब जब आबै छलियै तब हमरा से पूछै छलखिन कि कितना ग्राम देलक।
हूँ।
काहेकि पहिले देखियौ केजी दू केजी नै लाबे छलै। आदमी जे जितना के जरूरत छैय उतना खरीद के, हाँ हाँ सौओ ग्राम कभी कभी अगर देखियौ कड़ी बड़ी बनै छलैया। तऽ जानै छियै जेना बड़ी बन गेल आ कढ़ी लेल जरूरत छैय या पकौड़िये बनाबे के छैय तऽ चाउर के पीठा पिठार हमस पीस ले छलियै आ कनिक जरूरत छैय अगर बेसन डालेके तो कहै छलखिन कि जो सौ ग्राम ले ले आउ या पचासे ग्राम ले ले आउ।
हँ जरूरत भर।
आ जरूरत भर। तऽ देै छलथिन। तऽ पूछै छलखिन कि कितना ग्राम लेल लाय छिय। तऽ हमसभ पूछै छलियै कि बताबै छलियै कि हँ एतने ग्राम छैय आ फिर ओ पाय के अं द द के आ फेर पूछे छलखिन की आब बता कितना हिसाब भेलो। तऽ कितना रुपैआ केजी भेलै आ सोचियौ ओ समयमे हमसभके कितना मैथ मजबूत हो जाइत छलियै।
सही बात छैय। ई ई छोट छोट काज जेना ई तऽ अहाँ हमरा आरके बड्ड बढ़िया बुद्धि अहां भेटाय देलों। जेना अब हमे भी अपन बड़ बेटी पैघ बेटी के फोम उम भरबाए करब। जेना पोस्ट ऑफिसके जेना बैंक क तनिका तनिका जे पैसा जमा करे छियै। सब ओ आर के ही फॉर्म भरवायब, जेना ओकर राइटिंग नि नीक छै, चलू ठीक छै तनिका उबर खबर छै पर सुधार भी तऽ ओह सबसँ ने होइ, आ जेना ओ आके भी
ओकरा में राइटिंग कोनो नहि देखे छै, ओकरा मे कोनो हेंड रइटिंग के कॉम्पिटिशन नहि छ ओकरामे की छै, ई नॉलेज छै, आ बच्चा सबके डर फटैया।
सही बात छै, ई तऽ अहाँके हमरा के बड नीक बात बताय देलो सखी, आज अहाँ से बात क के ने हमरा एगो बुद्धि भेटाईल आ मन खुश भ गेल, ई हम अपन पैघ बेै ठीके फोर्म भरबाई अब हम
हँ, पहिलेके जमाना के जे आदमीसभ छलैया ने ए स खी से बड्ड नीक रहै छलखनि। हमस जे छियै से हमस भोध बकाल बना क बच्चा सबके रखले छियै एक टा एके रूम में रखे छियै, चार दिवारी के अन्दर रहे छै से घण्टा, दू घण्टा लेल खेलल कूदल आ आइ काल के बच्चोसब ओहने छैय, खेलै कूदैत नय छैय खाली गप्प करैत छैय। आ गप्पो की करत जकर पाँंव सर नय होइ छैय ओहन गप्प करैत छैय।
सही बात छैय, जेना मोबाइल एगो मोबाइल जे मिल गेल छैय आ मोबाइल ए में घुसल रहे।
हम नए दैय छियै सखी, हम नइ दैय छियै, जखन कोनु काज नइ रहै छैय
हू।
रोज हम नय दैय छियै, कोनो काज रहै छैय आ हमरा बिजी करै के छैय तखन हम दैय छीय।
हँ, नइ हमरा अर घर मे तऽ तनका मोबाइल के चस लगल छैय खास करके तऽ छोट बेटी जे छेथिन ना हमर उनका के तनका ज्यादे चस्का लगल छैइ, बड़की पैघ बेटी तऽ तनका अ लिखे पढ़ैमे ओकरा के टाइम नइ मिलै छैय ए
हैइ अहाँ डरा डराबो करै छैय हाँ।
पैघ बेटी तनका डरै छैय तऽ और के तनका जोर से बोल देब अहाँ चाहे डाँट देब तऽ ओ डर जाइ छैय आ अपन अपन काज करे लगे छैय। लेकिन ई जे छोट बेटी छैय ना हमरा आर के उ तनका थेथर छैय, ओ तनिका जिद्दी छैय। हँ, तऽ ऊहके तनका अ समभाले में हमरा और के, तनिका परेशानी भेटा छैय, तनिका होवे छै।
आ -आ। कोनो बात नई, कोइ -कोइ बच्चा होबे करै छै, लेकिन जानै छियै, एहन जे बच्चा रहै छै, ओकर दिमाग बड तेज रहै छै, बड बुद्धि के विस्तार होइ छै ओकर।
अहाँके मुँह मे जेना घी सकर सखी! कि अहाँके बोली लग जाय।
नइ हम सखीके सही कहै छियै, देखियौ, ओकरा अगर जे अहाँ अहाँ की करबै? देखियौ, बच्चा एके रंगमे नइ रंगगैत छैइ, समाजोके ओकरा मिलैत छैइ ज्ञान। स्कूलक के ज्ञान भेटैत छैय। फेर देखियौ, माइयो बाप के ज्ञान भेटैत छैइ, तऽ सभ स सीखे छैइ, लेकिन एहन जे बच्चा चढै छै से, प्रखर बुद्धि के रहै छैय।
सुनू ने हमरा आर के एकटा कॉल आबे छै, हमे अहाँ से करब अहाँ से तनिका देरी मे।
अच्छा ठीक छैय सखी! हँ, ठीक छैइ, करू- करू।